चल
हुँ कि हालचाल
छै कुशल मुंगल
हँ सुप्रभात कतऽ छी
घरे पर
हँ हँ
हँ एखन तऽ एप खोललो नय रही तखनो फोन एल डायरेक्ट तऽ मतलब स्क्रीन पर आइब गेल ऑटोमेटिक
एखन ऐप पर नय अछि
एपे पर अछि बट एप हम खोलने नय रही अहाँकेँ फोन आयल तऽ एप्प स्क्रीनप पर आबि गेल ऑटोमेटिक कि कॉल आबि रहल छै वाइब्रेशन मे रहत त रिंग तऽ नहि बाजल लेकिन स्क्रीन पर आयल
ओ अच्छा देखलियै जे करिया दीदीके कह रहलियनि हेँ तऽ की कहै छथि पाइ देतै से किया ने करबै तऽ केना की करबै तऽ किछु किछु बतेलियै ने हम आब देखैत रहियै पता क किछु
हू
मोन ठीके अछि
हँ सुधारै है
दबाइ तऽ खेलह
हँ खेलहु बेसी दबाइ रते बे छै एखन कमे दबाय
इसकुल मे छुट्टी लेने छियै
हूँ कहि देने रहहि फोन कए कऽ परसबे क
घरमे सब
सब कुसल मंगल जाय इधर तबियत तऽ देरि तऽ नहिए जायब अखन इसकुल हमर काजके समीक्षा भइए रहल छै ई हेलो
हँ गर्मी तर्मी
बीच आवाज कटल रहऽ ओ स्क्रीन पर आबि रहलै एखन हमार क
आबा आ ओ बुझलियै
नेटवर्क से जुड़ल आबैया कि बीच बीच मे आवाज चलि जाइए
अहाँके आवाज तऽ आबि रहल अछि
हँ आब अल आब अ
हँ रिफ्रेश कऽ लेब मेनूमे जा कऽ एऐप्प खोललाके बाद ऊपरमे तीन टा लाइन छै ने
ह ओ तऽ क रहल छी ओ तऽ कहिए रहल छी।
हँ-हँ तऽ ओहि मे आयत। फोने फ्रेंड ऑप्शन जाँच हत तऽ अपने आयत। वन न्यू टास्क एक नया। हँ भऽ जायत काल्हि साँझ तऽ अहाँ सायद के नहिये छी चौबीस घंटा एखन नहि भेल अछि आ नहि आयत तकर बाद ग्रुप। मे दऽ देबै हम कि हमरा टास्क नय भेटल ए
हूँ हूँ हूँ
दीदी के जोड़लहुँ तऽ मैसेज अलग ग्रुप मे देखलहुँ एक दूटा किछु डिलीटो भऽ गेल रह पता नहि किछु
ओ ह अच्छा ई सब स्टेप केला के बाद ओ बुझते जे अहाँ ए ल के गंभीर छी तखन अहाँके। फाज देल जायत से गप छै।
हूँ-हूँ-हूँ।
हँ। अंग्रेजी भाषा केँ प्रयोग नय करबाक छै
अच्छऽ - अच्छऽ, अच्छऽ से तऽ ध्यान
दीदी-दीदी हँ दीदी हमरा कहलथ कि हँ प - मतलब ओ नीकसँ पढ़लखिन
अच्छऽ-अच्छऽ
हँ-हँ से छै तऽ हम कहलियैन कऽ लिअ देखियौ तऽ हँ पाइ भेटतै तऽ किया नय करबै आ तकर बाद छान पढ़ै लिखै कऽ आदत तऽ छन्हे तऽ कहलियैन हँ आब देखियौ हँ तऽ आब आ कनि शुरू शुरू मऽ दिक्कत तऽ होइते छै आप तऽ आप कऽ सम्बन्धित किछ
हूँ-हूँ-हूँ
तऽ अपने देखथिन बुसथिन सैह छैन तैँ हुनका अखैन फोन नय केलियैन
अच्छऽ नय तऽ हुनका जखन समय आ कन्फर्मेशन रहत तखने आ से पूछे रही जे बिना दू चाइर पाँच गोटा केँ जोड़ले ई सम्भव नय यऽ एकगोटा केँ केला सँ ककरा-ककरा जोड़ब सेहो पर विचार करबाक यऽ नऽ
हँ से तऽ अपने से तरहक मनुख कऽ जोड़बै नऽ ककड़ो नय नऽ जोइड़ लेबै सेह गप छै
हुँ
चलू इहोपर डिस्कस हेतै
हुँ कोइ अपन तरहक कऽ भेट जैत तऽ भइए जेतै
हुँ
हुँ
अच्छऽ पाइ केँ शुरुआत हेतै तखने नऽ ककरो लुभावना किछ कहबो करबै
ई होत ई कॉल वला खतम होत तब दौड़ दू टका भेटत सबसँ पहिने बुझलियै तऽ ओकर बाद अहाँ कऽ बैंक अकाउंट वगैरह सब बैंक एकाउंट कऽ नम्बर सब नय नऽ लेने अछि अहाँ
नय - नय - नय
हम हमरो नय ले नय हम ओ ऑप्शन दबै छी तऽ कहै यऽ जे अभी आप योग्य नही है कमाइ पर्याप्त नही है तऽ ई फोने फ्रेंड वाला टास्क पूरा करऽ पड़त तखैन
तऽ एकरामे ई कि पाँच गोटा तीस गोटा ककरा कतेक करबाक छै
तीस टा कॉल करबाक छै
अच्छऽ पाँचो गोटा मे
अहाँ अहाँ पाँचो गोटा मऽ कऽ सकै छी तीसो गोटा मऽ कऽ सकै छी काज
हुँ चलू पाँच गोटा तऽ एखन तक हम अहाँ दीदी तीने गोटा भेल छी
हुँ तीन गोटाे भेल छिये आरो तऽ हम अहाँ दीदी तीने गोटा भेल छियै दूटा तऽ हमही जोड़लियै हे अहाँसभ ककरा जोड़ने अ छियै
आ पहिने डिस्कस भऽ जेतै तखन नऽ अहाँ तऽ सीधा जोड़ने जा रहल छियै
अहाँकऽ ककरा जोड़बाक अय से अहाँ बुझू
हँ जोड़ि देबै तऽ ओ ग्रुपो मे न आयब जेता
हँ ग्रुपमे तऽ एबे करतै ग्रुपमे तऽ एबे कर
हूं अच्छा
हूं
स्कूल मे परीक्षा सब शुरू भेल
आय नय छैय
नम तऽखन एते लेट किये
आ मीटिंग अपार आइ डी बनतै
अच्छा एकटा चीज अपार आई डी से सम्बंधित चर्चा करु हमरा अ मानस के बतेने दिन एहिठाम अपार आई डी नै बनले रहेय डी ए भी में शो करैत रहे याद हय अ तकर बाद आ स्कूल से गप नय भेल त अखन ने अपार आई डी ओ राजन एकटा हमर स स्कूल मे ओ कहि रहल या बहुत के बना रहल छै त हम अपन समस्या बाजलौं तऽ ओ बाजल कि अहने बनि जेतै तऽ
ओकरा नहि बुझल हेतै जे पहिने अपार आइ डी जेनरेट भऽ गेल छै जँ बनि जेतै तऽ अ अप्पन आधार नम्बर दऽ दियौ
नह नय तऽ ओकरा ओ ओकरा बतेलों की डी ए भी शो कर रहा है ऐसा स्क्रीन पे आर तऽ फिर भी कहलक बनि जेतै कोनो ऑप्शन छै तऽ ओकरा सब बेसी जानकारी रहै छै एजा बनबै ले एलय त तखन तक मतलब इसकूलमे फेर भए गेलै सब किछ आब तऽ कोनो दिक्कत नय एयठम
नैय तखन तऽ कोइ दिक्कत नैय हेयतै लेकिन ई हमरा बुझाइए नय रहलै ओ केना कहि देलक बनि गेल
हूं
जौं कहैए या बनि जेतै तब तऽ बहुत ही बढ़िआँ गप्प छै
कोशिश करै छियै हम बनबै ओकरा एक्जेक्टली पूरा स ऐसे सब बात बतेलौं हन डी ए भी मे ऐसे ऐसे था फिर यहाँ करवा लिये
हाॅं
ओ समैझ गेल सब बात तऽ फिर भी कहलक अच्छा नम्बर जुड़ा हुआ है सर मोबाइल नम्बर तऽ न के हाँ जुड़ल है एकलखन हो जाए
जौं कहय या तऽ निश्चिते करबा लिअ तऽ ई तऽ बहुत ब बढ़िआँ बात भेलै
ठीक छै हम बात करै छी हमरो नय बुझाय बहुत किछ एहन चीज होइ छै जे नय सम्भव लागै छै लेकिन भऽ जाइ छै आब जहन किछु हुए तऽ पता नय
हँ पुछबै कहियौ निश्चित रूपसँ लायग कऽ करबैये लिअ
हूं हूं अपार आइ डी बनबैमे तऽ इसकुल तिस्कुलके डिटेल्स नै दिअ पड़ै छै
ह हँ तखन तऽ नव सेे सिरासँ नाम लिखायले छै ई इसकुल मे अ आर द देल जते आर की खैल जतै
से एखन बात कर वला रही फेर सोचलहुँ अहाँ से कनि पूछछि ली तखन कर
हँ बहुत सुन्दर बना हैं वहा यही बड़ा पेपर पे बना के साट दोगे त कितना सुंन्दर लगे नय लाने इस्कूल कैम्पस से बाहर जाने नय हूँ बनवा लिअ ने लायग भीरके बनवा लिअ जरुरी चीज छि
हँ कोशिश करै छी
हमरो ओतय पूर्णिया जयबाक अछि मतलब सोचल ओ काज नय भेल छै ने
जेहि दिन जाय रहहि ने डॉ्टर केत त ओहि दिन सोचे रहहि एकटा स्कुल वालला काज दोसर ई तिलकारियो मे नाम लिखा क नहि नहि हम अपन सोचि रहल रही दुनू काज नहि भेल ये काज यादल गेलहुँ उमहर तऽ गियो न है पोरा सीजन मे
एक दिन मात्र हमहूँ तऽ उद्घाटने दिन जे गेलियै से सिधी सभके ततेक नीक लागलै मम्मी हम एना जेबै एना जेबै ई करबै ओ करबै खूब बाजे यिन बहुत दूर पड़ जाय छै मौसम सबसे बेसी तेहन छै
दस मिनट पूरा तक काटाबै एकटा कॉल एकटा कॉल आबै ह लेकिन दस मिनट पूरे दिअ तन हमर बात करब एक मिनट कलिय नय नय दस मिनट पूरे दियऔ ने नओ मिनट प गेल छै मतलब ई देखलो ई कॉल चलियए रहलियै दोसर कॉल आबैएा स्क्रीन पर आबैएा पूरा सीड लैब्रेशन मारे छै ने
ह हू
ई कॉल कए कऽ तखन फोन करब हम
हँ
आँ
जाब कोन हँ हँ
जाब कनि
ओ सभ ओकर चर्चा नहि करय चाहैत छी फोनपर अपन जे सम्बन्धित काज छै से हम करबै कनी कनिए तकर बाद देखबै
हँ
हुँ
इसकुल मे अप्लीकेशन भेज देब हम बात करै छीियै अखन
हू
त अपारो वाला गप काय ले चलो ह राखू आ दो मनिटमे कॉल कर
हँ हँ करू
आब पट करू दस मिनट पराबै ल करै छी ठीक छै